ठीक अछि, अहां ठीक छी?
हमहुं ठीक छी, अपन कहियौ।
हमहुं ठीक छी, हम कहलियै बैसल छलहुं त कहलियै बौआके कनि बात क लै छी।
ह्म्म बड़ दिन भऽ गेल, आय बहुत दिन बाद फोन केलौ हय।
ह्म्म बहुत दिनका बाद फोन केलौ, हम कहलियै अहाँ बो विद्यार्थी छियै एखन छुट्टी के टेम हाएत तऽ घूमैत-फिरैत हाएब तै दुआरे नै करै छलौ।
भऽ गेलयै भनसा घर से फ्री, भनसा घर सब से खाली भ गेला।
हाँ भनसा घर से एखने फ्री भऽ कऽ अयलौ तऽ कहलौ कनि बौअवा से बात कऽ लै छी।
की सब आय भेल छला से।
आइ बनल छले अहांके घेराके भुजिया, रोटी आ दही छले, आम छले।
बड नीक छले त, आम त डेली चलिये रहल अछि एखन।
ने हमरा व्रत छले त हमहुं आमे खेलहुं। रोटी सब नहि खेलहुं, हां आइ हमरा व्रत छले।
चलैये।
आइ हमसब हम अष्टमी करै छियै दुर्गाजीके व्रत होइ छै। महीनामे पन्द्रह दिनपर होइ छै।
त इ जे छै व्रत मे, त किछु ते इ सब होइत हेतै ने, कोन भगवान इ सब सब
दुर्गा जी छथिन दुर्गा जी, गौरी मां दुर्गा जी नै छथिन। हुं। भगवती में हुनकर व्रत होइ छै।
हमहुं कहलियै बहुत दिन भ गेलै, आइ हमहुं करैए वला छलहुं, अहां तेनाहे रहै छै।
अच्छा।
हमहुं सोचलहुं बहुत दिन भ गेल, हमहुं करैएवला छलहुं आइ फोन, बुझलियै सोचनैहे छलहुं। त अहां फोन क देलियै, बु ओ बड बड़का अहांके जिन्दगी छले।
हां, कहै छै जे कि जे, हां, त अपना सबमे कहै छै जे लोक जे सो चै छै आ ओ जे भ जाइ छै त आदमीे के औरदा बढ़ै छै, हां त सच गप होइ छै।
छलहुं ओहि टाइम मे नेपाल, ओ जे अपना ओत मेहमान आयल छलै, नै नेपाल नै गेल छलियै अपना सब? नेपाल जे गेल छलियै त सएह कहि रहल छलहुं। त ठीक सब छै, नेपालके किछो समझेमे नै आयल, एतेक नीक लागल जे की कहु, सभटा बढ़िया छले। की भेल? आवाजे कटि रहल अछि छै, आब त किछु समझेमे नहि अबैये।